हलो - -
हलो हा हरिओम भेणा।
हरिओम हरिओम। हा भेण ठीकु आहिय।
ॿियोा ॿियो सभ बढिया तव्हां
बणिया ता काथे र ते रहंदा उ- -
मां बनारस तव्हां काथे रहंदा आहियो भेणन।
मां भोपाल में।
अच्छा अचछा भोपाल में।
काथे रहंदा बनारस में तव्हां।
बनारस में ॾे रानीपुरॾे
काथे
रानीपुर रानीपुर सॼा सिंधी वसियल आहिनि जी जी।
हा हा मां एक्चुली आहियां बनारस जी न तॾी पुछांव थी
अच्छा अच्छा काथे जी आहियां बनारस मां
मां हेड़े
हा
छा नाम थसि लक्षा जे
अच्छा अच्छा हा लक् ते बि रहंदा आहिनि रिश्तेदार असां जा
हा हा
काथो न काथो माण्हू रहे इ तो न
हा हा सिंधी वसियल आहिन पूरे अच्छा लखनऊ में काथे
आलमबाग़
अच्छा अलल मां नटकड़ा में
हा
अच्छा केर तव नालो
विजय विजय नालो थन मुंहिजे पापा जो
इअ न
विजया विजया हूजन असांजी पर्स जी शॉप आहे हुते चंदन नगर में
अच्छा छा नाले सां?
नालो न मतिलबु ईअं ई लॻाईंदा आहिनि थोरो
असांखे माफ़ करजें भईया अच्छा मा थेन
एक्चुली लखनऊ लखनऊ में मुंहिंजा सावरा आहिनि न तॾहिं मां पुछांव थी मां त हिते रहंदी आहियां अकेले
अच्छा अच्छा लखनऊ में काथे आलमबाग में?
हा साईंअं जे आश्रम जे बगल में पीछो
हा हुते बि ॾाढा सिंधी वेठा आहिनि
हा
हा असां त हेॾे आलमबाग नटखेड़ा में रहिंदा आहियूं भोपाल में मुंहिंजी मामी जी भेण रहंदी आहिनि
अच्छा अच्छा ए एरिया त पतो न हूंदव तव्हांखे
न एरिया न ख़बर आहे मोहल्लो न ख़बर आहे किथे रहंदियूं आहिनि ल लक्षी रागत
वेंदी आह
अच्छा अच्छा हा मानू जाथे काथे हर शहर जो कोई न कोई मिली वञे थो माइट हा
तव्हां छा कंदा आहियो घर में?
हा घर में इ फिलहाल नंढा ॿार आहिनि ॿ
अच्छा
जी डेढ साल जी धीअ आहे चईं साले जो पुटु आहे
अच्छा जोइंट फैमिली तव सिंगल?
न न जोइन्ट ही आहे मम्मी पापा डेर रहंदो आहे डेर जो अन्या वियाव न थियो आहे छोकिरी ॻोल्हियूं था उन्हनि खे सिंधी खपे अॼकल्ह सिंधी छोकिरियुनि जी इलाही दिक़त थी वई आह
ईआ गाल त सई आह हलो इनइ टॉपिक ते ई ॻाल्हायूं था
हा इलहाई दिक़त थी वई आहेस ल सिंधी छोकिरियुनि खें उ न ने खुॻोल्हे
मिली दिक़त ॾिसोस सिंधी छोकिरियुनि जी कान्हे ॻाल्हि इहा आहे न छोकिरियुनि खे अॼुकल्ह हर शइ खपे
हा सही ॻाल्हि आहे न लेकिन असांजे घर में काई कमी कान्हे काई कमी कान्हे मां बि आहियां
तव्हां तुंहिंजी ॻाल्हि कान्हे ॻाल्हि इहा आहे की कमी कंहिंजे बि पास कान्हे लेकिन अॼुकल्ह एक्सपेक्ट लेकिन छोकिरे सां इलाही करनि था माण्हू
हा उहो त करेनि था कि
ईअं न छोक जेतिरी बि छोकिरी आ न, जे जेकी बि छोकिरी आ सभिनि खाउ मां त एॾा रिश्ता ॾिसियाइनि टुटदे, कि छा चइमां छोकिरियूं अॼु अॼुकल्ह चाहेन ती की बैंक बैलेंस हुजे, माखे ॾेखाये मुंहिंजे में मुंहिंजे में त करे वठे और हर चीज़ मुंहिंजे में थी वञें, फैमिली बि वॾी न हुजे हा न, खोड़ सारी चीजा थी वई आहिनि। हा, अ अॼु अंञां हाणे- हाणे लेटेस्ट लेटेस्ट ॿुधो आहे हाणे -हाणे हिकु ॼणी आहे मुंहिंजी फ्रैड, उन्हेजो जो लेटेस्ट ॿुध -धो आ साहेड़ी आहे, उन्हिजो ई हाणें लेटेस्ट ॿु हिकु त बसि एतिरो चईं की छा चइंबो आ, उन घर में उनजी माउ पीउ न पुछंसि की छोकिरे वारे खांउ छोकिरी वारी जी माउ ने, पुछयंसि की छा चइबो आ कोई कुक रखियल ती घर में?
अच्छा
हा कोई मतलबु सिंध रोटी ठाहिण वारी रखल ती
हा -हा
ॿुधाए चएं न रखियल थी त मां थोरी रोटी ठाहींदीमएं, बाक़ी सभु भले लॻल आहिनि रोटी रोटी ठाहिण में बि मतलब रोटी ठाहिण में बि अॼुकल छोकरियुन खे ॿरो
हा असांखे ॾे सभु लॻियल आहिन, लेकिन रोटी पांण कंदा आहियूं हींय रोटी त कंहिंखे वणेंई कान्ह
बसि उहा ही ॻाल्हि आ न- न त इह्यो ई इह्या ई त ॻाल्हि आ न अॼुकल्ह, इह्यो ई- इह्यो ई इन्ही वजह सां ई त रिश्ता नत्था थी पाइनि न मतिलबु घर में कुझु न करिणो पए, माखे कुछ बि न हा, भले मां जॉब करां उहो मंजूर आहे
हा पो ईअं कीअं थींदो की कुछु न करिणो पए, जाथे काथे करिणो पए तो हे चाहे भयाड़ा, भयाड़ा हुजनि या सिंधी हुजनि हर घर में कमु थिए तो तो, ऐं हिकु रोटी करण वारी जे न अचे
बसि हर चीज खपेस, भई बंगलो बि खपे पांजो हुंजेस मतलबु बिज़नेस बि पांजो हुंजे नौकिरी वारो -वारो छोकिरो बि न खपे हाणे भले पांजे घर में कुछु न हुंजेसि छोकिरी जे, हा भले पांजे घर में छोकिरियूं भले पीउ नौकिरी कंजो हुजेसि, लेकिन जो पांजे जेको जाते विह्यांव करे ती उते सभु कुछ हुंजे। हर कमरे में ए सी हुजेंनि हे हुजेंनि, हर लगज़री खपे
मांजो बि पापा आहे असां बि मिडिल क्लास आहियूं, त पापा पांजे हिसाब जो ॻोल्हंदा आहिनि। कोई हो बि न आहे, एतिरो उड़ी करे, असां बि पंज भेनर आहियूं, पंजनि जो विह्यांव बढ़िया घर में थियल आ। असांजो बि सभु बढ़िया ई आहे, शर जा आहे हा।
पर डिमांड इह्या थी वई आहे, अॼुकल्ह जी छोकिरियूं असां ख़ुदि न असां चार भेंण बढ़ियां घर में आहियुं, अहिड़ी ॻाल्ह कान्हे, लेकिन बसि इह्यो ई आ न बस सभिनिनि खे पंहिंजी क़िस्मत जे अनुसार मिलदो, जेको पहिरें न मिल्यो आ, ज़रूरी आ, बाद में बि मिली सघदो आ। न लेकिन पहले ही खपे
न मां व्यांव करे आई हम तहिंमल जो आहे कि, घटि वध बि समान हुयो हाणे सभ कुछु भॻवान जी दया सा थी वयो आ, हाणें कहिंजा पेर सदोरा आहिन माण्हूं सभ कुछु थी वने तो तुरंत ई पो और जे नसीब में न हूंदो सुख सुख त वंञण हूंदे -हूंदे -सूंदे घर में सभु ख़तम थी वंञें थो नसीब में सुख हूंदो त जातां त भॻवान
पांण सम्झूं ता न इन्ह ॻाल्हि खे, इन्ही ॻाल्हि खे पांण सम्झूं ता लेकिन हाणें वरी छोकरियूं नथी सम्झन पयूं न मुखे फ़िलहाल त खपे। फ़िलहाल त खपे बात जी बात केह ॾिठो थई ईअं चईंदी।
ऐं ज जनक राजा त पंहिंजी धीअ लाइ भॻवान राम खो खोजह। पर सीता मया जे हुनजे नसीब में राजपाठ न हुयुस न वनवास हुयुस। हुनखे त वन में रहणो हुयो ॻोलयहे त हुन राजपाठ। त पोइ इय हर
जेको नसीब में आ मिलंदो उहो ई आहे। चाहे जेतिरा बि चाहे करोड़पति वियाव में वनन त भिखारी थी वेंदा आहिंन। भिखारी जो मतिलब की भई हेठ थी वेंदा आहिंन पैसे में।
बिल्कुल थी वेंदा आहिंन, भॻवान जेको चक्र हलाईंदो उ हुन में कोई हो कान्हे।
ते चॾी वेंदो आह, क़िस्मत सभिन जी क़िस्मत आहे लेकिन भॻवान न कहिंजो न कहिंजो जोड़ो त ठाहे रखयो‌ तइ।
ठाहे रखयो थइ हु त सही गाल आ माण्हू न, असां भी पाण ॾेर लाइ इलाही परेशानु त आख़री आहे
हा।
हु, छा कंदो
आखरी व असांजी दवा जी दुकान आहिन ॿ दुकान आहिन हिकु ते पापा वेंदा आन हिकु ते ॿ भायर वेंदा आहिंन भई हे भी मुहिंजो घोट बि और मुहिंजो भाउ भी।
पढ़यल लिखयल।
हा इंटर पढ़यल आहिन। ऐं पोइ दवा जी दुकानन में थी विया ऐं ए दुकान सुबुह लाकू खुलंदी आह, नाय लाको राति ॿारहें वॻे बंद थींदी आह। त हिक माण्हू न वेही सिघंदो न हेॾो।
हा न न सही ॻाल्ह आ आह, आहे मुहिंजी हुते ई बनारस में हिकु निराण जी निरांण जी मतलब ॾेराणी जी धीअ। तां घणी एज़ थस हुनजी मां ॿुधाईंदी मय घणी एज थस इन इनी टास्क खां पोइ बि तूं वरी पो तु मुसा ॻाल्हाइ‌ जाय त ॿुधाएंदी मय। मां उनी सां बि ॻाल्हाए वठंदम इहा ॻाल्ह।
हा ॻाल्हायो, कराए ॾयो त सुठो। असां त भेण कंई माइटरिन वारन खे चयो आह लखु लखु ॾियण लाइ ब तयार आहियूं।
न त तूं इहो ॿुधाय ईंदी न हा सिंधी छोकरी थी उहा सुठी छोकरी आह मतिलब एज बि ॿुधाए रख पहले तूं एज ॿुधाए रख
पं पंटरीय साले जो आहे पंटरीय साले जो।
थोरी एॼ वधी थी वई आह न। इहा बि ट्रीअ जहिड़ी त हूंदी इहा छोकिरी बि त ट्रिहे जी आहे।
न अॼ कल्ह पंज साल त हले थो।
हा त मां हुन खे चई रखंदी मास।
मांजो घोट भी मां सा पंज साल, छह साल वॾो आहे। लेकिन मान्जो घर इलाही बढ़िया। चंदन, चंदन, चंदन, चंदन गांवरी। चंदन गांवरी, गांवरी अरे असायां ते मेडिकल वारनि जे नाले सां सुञाणंदा आहिन, लक्ष्मी मेडिकल, अरुण मेडिकल।
अरुण मेडिकल वारी असांजी बुआ आहे, हिनन जी बुआ आहे, अरुण मेडिकल।
अच्छा त इन टास्क खां पो न तूं मूंसां तूं मूंसां न इन टास्क खां पो स्पेशली ॻालाईंदां त मां तोखे ॿुधाईंदी मांए।
बिल्कुल-बिल्कुल, बिल्कुल हा ब - -
ताखे सॿ। कुछ कम थींदो पो मां नसीब हूंदो न हूंदो लेख त थी वेंदो।
लेख ॼी ॻाल आ भेण ज त लेख लिखयल आ हाणे मांॼी हिनन ॼी ॻाल हले पई।
मां छुपाएंदम न। उन छोकरी ॿि ॾाढो-ॾाढो ॻोलन ता पया असां उन छोकनरी ॼे पीइ खे इलाही समय खां ॾिस टीअ साले जा त नैचुरल पंजवीह छवीह साल खां पो ॻोलन ई ता पया। त हाणे हुन पतो पयो तस। हाणे मतलब पंज छह चार-पंज महीना थिया तस हाणे पतो पयो तस मुंजॼे पीय खे। कैंसल थी वियोथस।
अरे भॻवान! असांखे भेण कुछ न खपे असां चओ त वीयाउ ॼो वॻो ॿि पाण पारायदांसीं न-न कोई घुरज काने भॻवान ॼी दया। घर में सॿ कुछ आ हर कमरे में ए सी लॻयल आ हर कमरे में टी वी लॻयल आ।
मां ॿुधी वठ न पहले ॿुधी वठ मां ॿि एक्चुली मांटेली तस। हा पहले छा पहले अथस सुठी तस हेॾी ॻाल काने।
हा भेण मांॼो ॿि पी मातेलो आए। लेकिन ॾाढो मञींदा आयन हिते ॿि घर में ॿि का कमी काने।
इहो त इन ॼो पांॼो तस न लेकिन हाणे इयो ॻाल थी वई तस।
क भॻवान करे सॿ सुठो आ सॿ कुछ सुठो आ। असांजे घर में म सस सोरे धीअ करे मनदा आयन।
सई रहंदो आ न बाक़ी त मां बाक़ी त बायोडाटा ॾिस। तु ॿि ॾींदी ईय ओजन ॿि ॾींदे अगर ॻाल ठही आ बनारस ॼो बनारस में त सुठी ॻाल आ।
हा सही ॻाल आ सी न लेख सी लेख। हा-हा मां कययाव ती हा जी-जी मां कययाांव ती जी।
हाणे शाम ॼो भले ॻालाइॼा। ह न ह न फिलहाल-फिलहाल तु हाणे। टास्क ॼे बारे में ॻाल्हायूं ता इएन शादी जे मथां ई टॉपिक हलो आ पांॼो त।
हा सई ॻाल आ अॼकल जी सॿिन खां वॾी समस्या ई इय ई थी वई आ न। शादी न थी थे बिना रइस पर रइस छोकरा ॿि वेठा आयन अस त वरी ॿि नॉर्मल आयूं ईअं न चयदांसी कि वधीक। पैसे वारा आयूं को कमी काने असांजे घर में।
कमी ॾिस अॼकल नाहे ॿि त माणू पूरी
न भेण ॾिसो काथे सस सोरा नथा मञन या छा। लेकिन मंॼा सस सोरा ईअं तव हिकदम धीअउ करे मञदा तव ॼेड़ी मांॼी निराण आ उहा मां। टेई ॿीन्दा आयूं त लॻंदा आयूं टे धीअरा आयूं। न को पाइण में कमी न को रहण में। मां कॾि मथे ते रो रखंदी ॿि आयां कॾि हिक गोरखपुर, हिक फैजाबाद।
अच्छा फैदाबाद में काथे?
इते रामनगर।
अच्छा छा नालो तस छोकरी ॼो हाणे शादी थी? त असनी
न-न मांॼे विहांउ खां पहिरियों विहाउ थियल हो हिनन ॿयो हुन, हुतां जो नालो लवीशा तस, लकी लकी चवंद। तस। त, न्यू सागर कलेक्शन वारा।
अच्छा, सागर कलेक्शन में आहे।
हा, न भेंड़ं, हिक त, सागर सागर
अच्छा
हा, हा
ठीक आ, सागर, सागर जा फेमस एन उतौं जा।
हा, हिक सागर कलेक्शन अथव, हिक न्यू सागर कलेक्शन अथव, त हे न्यू सागर कलैक्शन वारा तव, असां बि पहिरौं फ़ैज़ाबाद